त नमस्कार मित्र कैसन हालचाल
आइ मित्र हम आज एखन नय विषयपर चर्चा करब छथि ह मित्र जखन हम मिथिलाक नाम सुनैत छी तखन हमर मन गर्व सङ्ग भरि जाइत अछि किएकि तऽ ई केवल एकटा अपनभौगोलिक क्षेत्र नाहि बल्कि हजारो वर्ष पुरान सभ्यता ज्ञान दर्शन संस्कृत कृति ल लोकोकपरम्परा धर विद्या साहित्य अध्यत्म ता आ मानव सभ्यता उज्ज्वल इतिहास केन्द्र रहल अछि जाहि कारण मिथिलाक नामक सम्पूर्णषमे आदरश सङ्ग लेल जाइत अछि
सही कहलहुँ हँ बिल्कुल सही कहलहु सहि कहल रहै छि की एक एत मिथिलाक इतिहास वैदिक काल मे जुड़ल मानल जाइत छथि आ प्राचीन समयमे एक विद्वान कृषि कृषि ऋषि मुनि विद्वान दार्शनिक कवि अ धर्म शास्त्री सबक आगमक रहल छल जाहिसँ ई भूमि ज्ञानक राजनीतिक रूपमे प्रसिद्ध भेल
बिल्कुल मित्र हमर दादा सदिखन कहने छलाह जे मिथिला केवल राजाक राज्य नहि छल बल्कि एहन भूमि छल जतऽ शिक्षा न्याय धर्म दर्शन आर सांस्कृतिक जीवनक प्रत्येक पक्षमे समान रूपसँ महत्व पेबत छल आ लोकसभक अपन परम्पराक पालन अत्यन्त श्रद्धा सम करत चाल
मिथिलाक प्राचीन इतिहासमे सबसँ प्रसिद्ध नाम राज जनक अछि जिनका विधेय राज्य सेहो कहल जाइत आ ओ केवल शक्तिशाली शासन नहि बल्कि महान दर्शन निक न्याय पिन राजा आओर विद्वानक संरचना छल जाहि कारण उनक य सम्पूर्ण भारतमे फैल
आ बिलकुल मित्र अहाँके अवश्य सुनने होयब जे माता सीता जिनका सम्पूर्ण संसार आदरपूर्वक जानकी कहैत अछि हुनकर जन्मभूमि मिथिला मानल जाइत अछि आ एहि कारण मिथिलाक धार्मिक महत्व सम्पूर्ण हिन्दू समाजमे अत्यन्त विशेष अछि
हँ राजाक जनक दरबार मे दूर दूरसँ विद्वान अबैत छलाह वेद उपनिषद दर्शन योग धर्म राजनीतिक आ समाज पर गम्भीर चर्चा होइत छल
ह
आ एहि सम्भाग कारण मिथिला ज्ञान विद्वान अनुभव केन्द्र बाणी गेल छै जखन भगवान राम सगं माता सीता विवाह भेल तखन मिथिलाक संस्कृतिक अतित परम्परा संगीत वेदिक रीति रिवाज आ सामाजिक मर्यादा परचय सम्पूर्ण आर्य वार तऽ भेट जायत कारानो मिथिलाक गौरव अऔरव बढ़ि गेल
बिलकुल मित्र बिलकुल जय सियाराम मिथिलामे विवाहक परम्पराक आइयो ओहिना जीवित अछि जतय लोकगीत कहबबाक ओकर मधुबनी चित्रकला माछ पान माखन दही आ परारम्परक संस्कार विवाहके अद्भुत सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान करैत अछि
मिथिलाक लोक जीवन प्राकृतिक सन गहराईसँ जुड़ल अछि एक खेत खरििहान नदी पोखरी बागान आम लीची बस पिबर बर्गाद आ हरियर धानक खेत लोक कल जीवनमे सुख आ स्मृद्धि प्रति मानल जाइत अछि
बिल्कुल मित्र मिथिला लोकसभ मेहनत सरल धार्मिक विद्वान अतिथि सेवा आ संस्कार बानव मानल जाइत अछि आ एहि विशेषताक कारणे मिथिलाक पहचान भारतमे सदखीन अलग रहल अछि
सही कहलु वैदिक कालसँ लऽ कऽ मध काल आ आधुनिक युग धीरे मिथिला अपन विधा दर्शन साहित्य न्यायशास्त्र आ आध्यात्मिक परम्परा कारण विद्वानसँ सभके आकर्षण केन्द्र रहल अछि
बिलकुल बिलकुल मित्र मिथिलामे गुरुकुल परम्परा अत्यन्त विकसित छल जतय विद्यार्थी दूर दूर सङ्ग आबिर्वेद व्याकरण तर्कशास्त्र ज्योतिष आयुर्वेद दर्शन आ धर्मशास्त्रक अध्ययन करैत छलाह
मिथिला प्राचीन समाजमे शिक्षा केवल पुरुष धीरे सीमित नहि छल बल्कि स्त्री शिक्षा के सेहो सम्मान भ भेटैत छल जाहिके उदरण समय माता पिता ओ समय आ गड़ी मैत्रीनी सेैनी विदुषीति
बिल्कुल मित्र गार्गी आ मैत्रीय सघ विदुषी महिला सभ वेद आ दर्शन पर महान विद्वान सभक सङ्ग शास्त्र करैत छलीह जा जाहि सङ् स्पष्ट होइत अछि जे मिथिलामे ज्ञानक आदम सभक उ पर माइल जाइत छल
मिथिलाक सभ्यता सदिखन सत्य धर्म करुणा न्याय साहित्य आ मानवता मूल्य परर आधारित रहल अछि जाहि कारण एतऽ सामाजिक जीवन अत्यत सतुलित बनाल छै जा छल
बिल्कुल मित्र मिथिलाक सभ्यता सदिखन सत्य धर्मके करुना न्याय सहिष्णुता आ मानवता मूल्य परर आधारित रहल अछि जाहि कारण एतय सामाजिक जीवन अत्यन्त संतुलत मानल जाइत छल मिथिलाक लोकगीतसभ जीवनक प्रत्येक अवसरक सङ्ग जुड़ल अछि चाहे जन्म हो उपनय हो विवाह हो खेती हो अथवा कोनो पर्व प्रत्येक अवसर पर अलग अलग मधुर गीत गा कल जाइत अछि
आ सही कहलहु सामा सामा चतवा झरिया जट जीटा चन विद्यापत नाच आर अनेक लोक परम्पराग मिथिला संस्कृत धरोहर छथिन जे आयो लोक सब बीच अपन पहचान बन छथिन
बिलकुल मित्र मिथिलाक मधुबनी चित्रकला सम्पूर्ण विश्वमे प्रसिद्ध अछि जाहिमे प्राकृतिक रंग धार्मिक विषय लोकजीवन आ पारम्परिक शैलीक अद्भुत सं गम देखल जाइत अछि
मिथिलाक महिला सब अपन कला धैर्य मेहनत आ अ कलपदं शक्ति सँ घरब दीवार पर यहाँ सुन्दर चित्र बन बनबैत छथिन जे देखिनिहार मधु मत्र मधु भ जायत अछि
बिलकुल मित्र मधुबनी चित्रकला केवल कला नय बल्कि मिथिलाक संस्कृति इतिहास धार्मिक भावना आ सामाजिक जीवन जीवन दस्तावेज मानल जाइत छी
मिथिलाक इतिहास सेहो अत्यत स्मृति अछि विशेष रूप से महा आ कवि विद्यापतिक रचना सम्पूर्ण भारत मे प्रसिद्ध अछि
बिल्कुल मित्र मित्र विद्यापतिक पद भक्ति प्रेम दर्शन आ काव्य्यक अदूभत मिश्रण छथि जाहि कारणे हुनका मैथिली साहित्यक अनमोल रत्नक कहैल जा जायत अछि
मिथिला मे छठ दुर्गा पूजा दीपाली होली सरस्वती रा राम नवबी सामा चतवा जितिया और अनेक पर्व अत्यन्त श्रद्धा आ और उत्साहक सगं मनावल जाइत अछि हेलो छठी पर्व सूर्यदेव उपासना स्वास्थ अनुशासन श्रद्धा और प्राकृतिक सामानक अद्भुत उदाहरण देखबाक लेल भेटैत अछि
बिल्कुल मित्र बिलकुल मिथिलाक खानपान सेहो बहुत प्रसिद्ध अछि जा एइमे दही चूड़ा माछ मखाना तरुआ घी खीर पुआ ठेकुआ आ अनेक स्वादिष्ट व्यञ्जन शामिल छथि मिथिलाक आ आ आर्थिति संस्कार एहन प्रसिद्ध अछि जे एतय आबि कर कोनो व्यक्ति स्वमित अपन घर अनुभव करैत अछि
एतै लोकसब अपन भाषा संस्कृत आ परम परम्प पर परति अत्यन्त संदवनशील छथि आ पीढ़ी दर पीढ़ी ही धरोहर के सुरक्षित राखबाक प्रयास करैत छथि
बिलकुल मित्र बिलकुल मिथिलाक लोकजीवन खेतीक बहुत महत्वपूर्ण रहल अछि केतैक ए अधिकांश लोक कृषि पर निर्भर रहल छथि कोशी कमला बागमती गंडक आ अनेक नदी मिथिलाक धरतीके उर्वर बनाबत रहत अछि
सही कलहु कोशी कमला भगवान अनेक नदी मिथिला धरती के उूर्वक बनाबत रहल आ छि यद्यपि बाढ़ बढ़ी स लो सब के कठिनाई होइत अछि यद्यपि मिथिला लोक मेहनत अ
आ साहसब पुनः आपन जीवन व्यस्थित कछ लै छथि
बिलकुल मित्र मिथिलाक समाज मे परिवार संस्कार बड़का बुजुर्ग सम्मान आ सामूहिक जीवनक विशेष महत्व देल जाइत अछि छोट छोट बच्चा लग कर वृद्धधरि सब अपन मातृभाषा मैथिली पर गर्व करैत अछि
छोट छोट बच्चा अपन मातृभाषा मिथिला पर ग्रत अछि मैथिली भाषा भारत प्राचीन भाषा मे से एक मानल जाइत अछि अ अ एकर साहित्य इतिहास अत्यधिक गौरवशाली अछि
बिलकुल मित्र बिलकुल मैथिली भाषा भारत भारतक प्राचीनतम भाषा मे सँ एक मानल जाइत अछि आ एकर साहित्यक इतिहास अत्यन्त गौरवशाली अछि आइयो मिथिलाक लोक विदेशमे रहिौ अपन भाषा गीत परब आओ संस्कृतिक नहि छोड़त छथी
मिथिलाक पहचान केवल इतिहास नहि बल्कि वर्तमान आ भविष्य लेल छेहो प्रेरणादायक सर्द अछि जाहा यूबा पीढ़ी अपन संस्कृत भाषा आ इतिहास के जानत तखन मिथिलाक गौरव साथीखन जीवन रहल
बिल्कुल मित्र बिलकुल मिथिलाक पहचान केवल इतिहास नहि बल्की वर्तमान आ भविष्य सलिल कटम दगत ह वर्तमान एहन भविष्य लेल सेहो प्राणबर्तक स्रोत अछि जे युवा पीढ़ी अपन अपन संस्कृति भाषा आ इतिहासक जानत तखन मिथिलालक करब
सदाकखिण जीवित रहत
सही कहलू विद्यालय आ विश्वविद्यालय मिथिलाक इतिहास अध्ययन बढ़बाद आवश्यक अछि जाहि से नओ पीढ़ी अपन
जड़ जुड़ूस रह करै पर्यटक दृष्टि सेहो मिथिला हार सम्भावना अ किएकि त इ धार्मिक ऐतिहासिक आ सांस्कृतिक स्थान बरल पड़ैत अछि
ठीक है मित्र कल भेंट हेतै ठीक है